हैलो जय झूलेलाल भेण जय झूलेलाल हैलो जय झूलेलाल भेण ॿियो ॿुधायो भेण।
भेंण ख़ुश आहियो?
हा भेण ॿियो तव्हां पा हा भेण हा ॻाल्हायो थी भेण ॻाल्हायां थी त भेण तव्हां इहो ॿुधाए सघो हा, तव्हां कुछ ॿुधायो। त तव्हां कुछ ॿुधायो पंहिंजे बारे में या मतलब कुछ रेसिपी
स्पीकर मुखें न पतो पईंदो आ हा, छा चयो रेसिपी छाजी भेण?
किसी कोई बि चीज़ जी तव्हां ॿुधायो पो मां तव्हांखे कुछ ॿुधायां।
अच्छा रेसिपी छाजी ॿुधायव भेण जंहिंजी
अच्छा हीअं तव्हां मुंहिंजी ॿुधो हाणे, अगनि जे बारे में ॿुधो अंग। जीअं शरीर जा अंग थींदा आहिनि हा त ठीक आ हुनन अंग जे बारे में ॿुधाइण चाहींदी आहियां। त असां मथो चईंदा आहियूं मथो। ॿधव कन्नु। कन्नु, वात वात कंधो, खाड़ी हा न छाती पेटु, दुन। हथू ठीक आ भेण।
हा आंगूरी हा अंगूठो।
ठीकु आ भेण टंग, मोरो। मोरो समझव भेंण?
हा भेण हा झंड्र सम्झो जेको चटणी पीस बि आहे जेंहिसां हा वार
मोरो भेण पेर जो थींदो तव।
अच्छा पेड़ जो भेण अच्छा! अच्छा हुनखे बि मुहिरो चइबो आहे अच्छा शरीर जे बारे में ॿुधायो पया अच्छा भेण हा
वांगुर पेर जे मथोउं जो हेठां वारो मोड़ो न हूंदो आहे एड़ी जे मथांं वारो उनखे मोड़ो। हा भेण त वारु थिया, अखी थी, नक थियो गिटो थियो, गिलूं थियो, चपू थियो, कुल्हो थियो, बांह थियो ठुडी थी। भेण समुझयाओ? उन जे पो बांह थियो, ठुडी थी, चेलि थियो करढ़ाई थी। कढाई सम्झो था भेण कंहिंखे चइबो आहे? कढ़ाई हेलो त भेण इअ चीज न आए सुठी ॻाल्हि न कढ़ाई जेकी असांजो हथु आ हथ जे अ जंहिंखे हिंदीअ में कलाई चइबो थव कलाई त हुनखे कराई असां चेंदा आऊ।
अच्छा कराई चेंदव अच्छा अच्छा हा हथ जे में न जेको हा
हा तीर भेण कंहिंखे चइबो आहे ॼाणंदा आओ
तीरु न भेण तीरु चलो ॿुधायो अच्छा तिरी खे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
सथरि सथरि समुझो
हा सथर हा हा वियण वारी जॻहि वेहण वारी जॻहि तेे न भेण कमर जे हेठू
हा सत न न मथे थोड़ो सत जंघीअ जे मथो थोड़ो
जंघ जे मथोउ हा उहो ई मतिलबु भेण हा हा हा गोॾा हा गोॾो त हू आ न भेण हा हा
भेण हा न त हा भेण हा खुरी थियो तांंजा इहे सभु चीज़ असांखे सिंधीअ में सभु नॉलेज हुजणु खपे भेण।
अच्छा तांखे पतो थव नीबू खे छा चइबो आ भेण सिंधी में नीबू खेे छा चइबो आ, नीबू खे सिंधी में छा चइबो आ लिमो हा भेण सही जवाब सही सुठो आ सुठो आ अच्छा और हा ॿियो पुछो भेण पांजो बि कु
भेण मां पहाड़ा तांखे ईंदा थव पहाड़ा
सिंधी में मुखे पहाड़ा ओतिरा न ईंदा थव तां ॿुधायो भेण
भेण हाणे त ॿी जख पहाड़ा हिकु कर के ॿुधायां हाणे मां तांखे थ्री जा पहाड़ा ॿुधायां ती। ठीकु आ भेण न त चओ ॿी जा बि ॿुधायांव तांखे शुरू कयां टीं जा ॿुधो तहां ट्री जा ट्री वन जा ट्रे ट्रे वन जा ट्रे ट्रे ॿ जा छ ट्रे ट्रे जा नव ट्रे चारि जा ॿार ॿारहं ट्रे पंज पंद्राह ट्रे छ जा अठारह अठारहं ट्रे सते जा एकीय ट्रे अठ जा चोवीह, ट्रे नव जा सतावीह
सतावीह, टीह, हा भेण हा सुठो। बढ़िया सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियो भेण, हा। बढ़िया ॻाल्हाईंदा आहियो।
न भेण, तहां बि सुठो ॻाल्हाईंदा औ तहां बि सुठो ॻाल्हाईंदा औ। असां
हा भेण हाणे तांह खे न अचे मांखे ॿुधायो मांखे न अचे मां तांह खे ॿुधायां
हे अॼु कलु अगरि हिक ॿिए खे सिंधी असां ॻाल्हाईंदासीं सिंधी सम्झूं सिंधी ॿारनि खे बि थोड़ो सो हे सभु चीज ॿुधायुं अॼु तांह जा ॿार नंढा तो त पंहिंजे ॿारनि खे न कोशिश कंदा कयो की मां हुन सां सिंधीअ में ॻाला थोड़ो सिंधीअ में हुनखे फलनि जे बारे में जान करे ॾियो पांजे पांजे मतब पहाड़ा ॿुधायोस थोड़ो हिक अधि पहाड़ा पढ़ेन अॼु नंढो थव तांजो पुट्र हुनखे बि थोड़ा पहाड़ा ॿुधाईंदा रोज तहां बि हुन जी जॻह किताब अथव भेण किताब में ॾिसी ॾिसी पढ़ो स स सुठ
अच्छा जेको ढक्कन थींदो आ उन खे पतो थव सिंधी में छा चइबो आ भेण?
ढकण खे ढकण चइबो आ न। ढकु, ढकु हा। जी जी। ढकण ढकु। जी भेण त इअ असां भेण ॿुधो तहां पंहिंजी धी
और जेको हे वॼाईंदा आहिन डमरू वांगुर? उह त डमरू ई चइबो आहेे भेण। काॾे विया भेण? हेलो! भेण काॾे वयाओ? हेलो! भेण। भेण, अरे पंहिंजी भेण खे ॻोलण वेंदो पेंदो। काॾे विया भेण? भेण